हो हँ कहिौ
हँ आब आहाँ कहियौ की सब भेलै
किछु ने गेल छलहु हे कनि ओतय जे जग जे भऽ रहल अछि ओतय गेल छलहु कनि घुमय लए
हँ
जखन अथी होइत छलै आरती जखन होइत छलै तखन
हँ
ओतय गेल छलहुँ हेँ तऽ बड्ड सुन्दर भऽ रहल अछि ओतय यग्ञ सब
हँ लोकसब बड जुटल
बड लोक स‌ब
बड लोक सब
हँ
ह
हू आ नहि पता पंडीजी कत गेल नहि पता
आँ
नहि पता
कतय के पंडीजी छथिन से नहि बुझल अय ह तखन कह तखन की देखलियै
अहाँके बुझल तऽ अही कहि दियौ ने
आ हमरा तऽ बुझल नहि जे कि ओ छथिन ओतय के खुटौनाक के
ओ हमरा तऽ नहि बुझल छलए हमरा नहि बुझल छलए जे पंणडीजी कतय के छथि
हँ फुलपरास लक्का छथिन
ह
हु
ह अहाँ गेल छलहुँ है कहियो देखै लए कि नहि
हम तऽ दू दिन गेलौं
ह
दू दिन गेलहुँ ओहिठमा देखलहुँ
हँ
तकर बाद ओहिठमा जे छै से ओते जन सब्जियो उखाड़ै छलए खेतमे का ओकरो सबके देखलियै काजो होइत छलय भजनो सुनि लेलौं
ओ खेतमे पानि अछि ने बोर्डिंग नहि ने चलबय पड़ैय
नहि नहि एखन बड पाइन अय
ओ पानि भेल छलै काल्हि
हँ काल्हियो भेल छलै परसुओ भेल छलै
हँ
हँ
हमरा सब दिस एक रति नहि पानि भऽ रहल एते गर्मी छै अखन तऽ लाइनो कटि गेल अछि
अच्छा लाइनो कटि गेलै
हँ
तहन तऽ मोबाइलो चार्ज करयमे दिकतै
हँ लाइट एत दस मिनट आयत आ फेर कटि जाइय
ह अच्छा मानसून उतरि गेल छै पानि हेबे करतै
हँ अहाँसभ दिस लाइट अछि
हमरा सभ दिस लाइट कटल हैत तऽ सभके कटि गेल हैत ने हम एखन बाहर मे छी
ओ
हँ आर धारोमे पानि एयलाए बाढ़ि सेहो आबि गेल
हँ
हँ कमला नदी उफान पर अछि
हँ
हँ कमला नदी उफान पर अछि बाढ़ि आयल अछि
हँ गेल छलहुँ हँ देखै लए कि नहि
नहि गेलहुं हें लेकिन लोक सब कहे छलिये सुनलिये जेक बड्ड बाढ़ि आयल अछि
हँ एहिबेर बुझाय आबि जायत बाढ़ि
आ उत्तरमे बारिश भऽ रहल छै तऽ पानि अयबे करत ने
हँ छहर पर गेल छलै न घुमय लए
नहि गेलहुँ हँ छहर पर एखन
ह बाढ़ि जे एतय तऽ छहरस सब बाढ़ जे एते तऽ छहरो सब टूटे के डर रहय छै ने
हँ तऽ बड्ड बाढ़ि हेतै तऽ छहहर टूटबे करतै ने लेकिन आब तते मजबूत भऽ गेल छै जे नहि टूटतै आब दुनू बगल पीच बनि गेलै ने
ओ
आ मजबूत भए गेले पहिले जकाँ कचछी नहि छै
ओ
आब आब पक्की भऽ गेलै
हँ
हू हू
तहन कहियौ की सब करै छियै
की करबै टहले छियै एखन कनि खेलियै या खा कऽ कनि टहल बुलि रहल छियै आ टहेल बुलि कऽ से आ फेर जेबै प रहबै कनि काल तब फेर दुपहरिया मे हेतै काज सब
खेनाइ आइ की सब बनल छलए
खेनाइ खेनाइ तऽ बड्ड सुन्दर बनल छले दालि भात अल्लू परवल के तरकारी तरुआ
तिलकोर के तरुआ मिथिलांचल के प्रसिद्ध छै ने तिलकोर के तरुआ
हँ
हँ आ तहिपर सँ ओ कटहरक तरुआ
हूंम्म अहाँके कटहर पाकलवला नीक लगैए
कटहर पाकल नहि नीक लगैया काँचक तरकारी बड नीक लगैया आठी के चटनी नीक लगैया आ कि नीक लगेया भुजिया नीक लगेया
ह
हँ
तहन
सधि गेल
हँ
आम सधि गेल आब कनि मनी जे खटठा आम लागल अय
हँ आम नीक लगैया
कनी हँ नीक खूब नीक लगैया कि आमके नहि नीक लागै
हूंम्म केकरो केकरो होइत छै जे नहियो नीक लगैत छै
हँ आम आम कही नहि निक लगै कहै छै जेकि ब्राह्मणक आमे ने छियै
हूंम्म
आंय
आ लीची नीक लगै लीचीमे फड़ल छलै कि नहि
बड्ड फड़ल छलए लीची लेकिन एहि बेर लीची सभमे पिलुआ भऽ गेल
हंम्म पानि पड़ै छै एते जे ओहिमे की हेतै
हँ लीचीमे अगर पिलुआ भऽ गेल खूब फड़ल छलय तैयो खूब खेलहुँ लीची हँ
तहन आम टुटि गेल पूरा खतम भऽ गेल
एखन आधा गाछी आम लगले अय
हँ
खटठा खटठा आम सभटा लगलै सरही नहि टूटल बड़का गाछ एके चढ़त के तोड़त
हँ
हँ रखबार एकोटा दये ने जाइये जे खसेया से वएह खा लेया हँ तऽ की हैत
ओना आब लास्टे छै आब जे छै से लास्टे छै आ फ
एखन जे आब जे आम जे एखन जे आम खोसैत छै सभटा सड़े जाइत छै
नहि आब तऽ पाकल पाकल आम छै पहिले सड़ै छलियै आब ते एकदम पाकल गछपक्कू
हमर घरमे जते भी आम छलै सभटा सड़ि गेलै
हँ तऽ ओ तऽ एहिबेर तऽ सब आम सड़ि गेलै त एहि बेर टोटल के आम सड़ि गेलै एहि बेर पाथर के चोट लागल छै ने आम मे ताहि दुआरे सब आम देख देख तब
तब एखन किछु नहि होइ छै बैसल छी अखने फेर लाइट एयल
लाइट आबि गेल आ मोबाइल चार्ज कऽ लिअ
हँ करबै आब कनि आब अहाँसँ गप कऽ लै छी तहन आब जेबै तहन मोबाइल लगा देबै चार्जमे हू
हँ
तहन केे सत्यनारायण भगवान के जे पूजा होइ छनि ओहिमे की की होइ छै
आंय
सत्यनारायण भगवान के जे पूजा होइ छै ओहिमे की की होइ छै
सत्य नारायण भगवान के पूजा होइ छै ओहिमे एकटा पंडीजी रहै छथिन एकटा पूजगिरी रहै छथिन
ओ जे पण्डी जी हुनका पढ़बै छथिन कथा होइ छै लोग पान परसाद ले या पान परसाद लेलक तकर बादमे अपन अपन घर गेल
हँ
हँ तऽ इएहसभ होय छै सत्यनारायण भगवानके पूजामे इसबके करबाक चाही हँ ई पूजा सभके करबाक चाही
ह्म्म
भगवानक नाम जते होय छै से सबके हँ भगवानक नाम जते लोग लै छै से नीके ने छै सब पर प्रसन्न होय छै
ब्रस्पैतो ब्रस्पैत अहाँ पहिनेे बुझाय करैत छलहुँ हेँ
हँ हँ
ओ
पहिनो
अथी
पहनिओ करे छलहुँ हें एखनो जे छै से बृहस्पति दिन के हम थोड़ी किछो खइ छी
हँ बृहस्पति दिन तऽ कहै छै लोक सब जे अथी प्याज लहसुनसभ नहि खेबाक चाही ने माछ
नहि किछु खेबाकप के चाही ने अगंना घर नहि निपबाक के चाही गोबरसँ
ह माटिसँ नीप सकैत छी पर गोबरसँ नहि
हँ साबुन साबुन सर्फ नहि छूबी
हँ पर ओहिमे बड नियम छै
हँ
हँ
तऽ बिना नियमके पालन केने कोनो फल होइत छै
अहाँ शुकड़ोमे वएह होइत छै शुकड़मे होइ छै जे अथी जे होइ छै अथी खट्टा चीज नहि खेबाक चाही संन्तोषी माता के जे व्रत होय छै ओहिमे हेलो हेलो हेलो हेलो नओ मिनट भेलै ये आ दु मिनट पहिलका अढ़ाइ मिनट ल भऽ गेल पहलुके झोड़ने छै ने आइरौबा हेलो अहाँ मे कटि गेल त अपने करत हम छोइर दै छियै अपने कट जेतै मोबाईल मै लगे छै जड़त नहि कटियै अपने जखन ओहिमे एथिन तऽ अपने आवाज हेलो ओ फोन एलै काटि दियऔ ओकर फौन चालूए छै चालूए छै